ह की हाल चाल छथिन अहाँके
अपन कहू अप अपन ठीक यऽ बाल बच्चा सब ठीक यए
हँ बाल बच्चा एगारमी के छुट्टी भए गेलै
आ सब परिवार सब कुशल मंगल
हँ बहिन सब कुशल मंगल छियै बाल बच्चा के गर्मी के छुट्टी भए गेलै त सोचे छियै कि कहीं घूमे के घुमााय देब लेकिन की करब गरमी ए तै छै ने अहाँके बाल बच्चाके गर्मीके छुट्टी भए गेलै
आ
अहाँ बाल बच्चा के गर्मी छु भाग
हँ नहि हमरो भए गेलै बहिन गरमीके छुट्टी हमरो भए गेलै अहाँके बाल बच्चाके भेल
हँ बहीन भए गेले चलु ने कोनो मंदिर घूम यब
कत आ जे बाब
दर्शिं दर्शन कर लेब
कोन मन्दिर जेबै बोलबम जेबै
बोले बमचलू तब हमें तऽ नहि गेलियै हनो
हँ हमहूँ नहि गेलियै बहिन हमहहुँ कहाँ कहियो गेलियै बड्ड सुनै छियै बहुत नीक एते उमर भए गेलै बहिन कहियो नहि गेलियै आ कहै छै बड्ड न बड नीक मंदिर छै बुझ बुझलियए आ तब हँ बहुत श्रद्धालु बहुत श्रद्धालु तऽ पहुँचे छै सावन मे तऽ बड्ड भीड़ रहै छै
नहि तऽ चलू एक बार तब घुमय आयब हमलोग
करू यह अपना मालिक के कहियौ बाल बच्चा सबके तैयार करियौ आ हमहु अपना मालिक के कहे छियै बाल बच्चा के तैयार करे छै बुझलिये
हँ तब चलब
हँ तब चलब आ देखियौ सभदिन तऽ लोकके कमबै खायके छेबे कयैलै आदमीके शरीर समानके आदमीके कोइ ठीक नहि छै
ओही ने कहै छियै
ओएह ने कहलउ एक दिन विचार करू आ नहि हे सावनमे तऽ रहै छै भीड़ देखियौ अपने सावन नहि तऽ भादो ये आश्विन आश्विन कार्तिक तक लोक जाइ छै ओना सब दिन जाइ छै बहिन बुझलियै तऽ सबदिन हँ सब दिन जाइ छै मंदिर थोड़े बन्द होइ छै सब दिन बहिन ओतने भीड़ रहै छै
हँ हमे तऽ खाली सुनलियै ना कभी गैलियै ए न न
न अ हमहुँ नहि गेलियै ने बहिन नहि पैदल ने कुछोसे ने बाबा के तक दर्शन नहि भेल बाबा लागै छै हमरा आर के नहि बोलैतै की पता नहि
चलू ना पलान करू ने अहाँ अपन म
आए एक दिन उएह तऽ कहलउ एक दिन प्लान बनाबू आ अहों अपना कहियो मालिकके आ बाल बच्चा आर के लिअ चलु ओना ते साह सावन में ते बहुत भीड़ भए जायै छै जेबइ तऽ एनीह एनीह विचार करू महीने दू महीनाके अन्दर बुझलियै कहि हँ गर्मीए के छुट्टी बच्चा आर के छै अहाँ के बच्चा आर के भेल गर्मी
हाँ बहिन बस के ठोकर मे की करब गर्मीे के वजह से कही नहि जायके दियै
बहुत बड गर्मी छै बहिन ई तऽ बीच बीच मे कहियो
बड गर्मी बड गर्मी
ह
ओर सब कहू बहिन खान पीना भए गेलै ह अह के
आ नहि बहिन ऐनी कहाँ भेलै हिना
नहि भेलै हियां
ह ह ह ह ह नहि भेलै बहिन आब ह
और सब कहू उ तऽ अभी नहि कुछो करलियै ह देख
ह हमरोह नासता बनलए नस्ता बनलै झाड़ूओ झाड़ू आर लागलै हन आ पोछो आर कहाँ लगेलिय अखनी कुछो नहि भेलै हन अबै हन हू
आओर सब कहु बहिन
आओर सब ठीक बाल ह बाल बच्चा आर सब छै बहिन अगले बगल मे हल्ला की करत कखनो हल्ला करय लागै छै ओकरा आरके हल्ला के कोनो मइन छै बहिन कखनो हला शुरू क आ हल्ला हय छै बहिन जखनी मोबाइल छीना छिनी होइ छै ने
ह सही बोललियऐ
हँ मोबाइल जखनी छिना छीनी हत तखनी बेसी हल्ला हय छै मोबाइलो एगो ते मोबाइल मे लागल रहे छै हीने एगो टीवी मे छुट्टी जे भए गेलै ने तऽ प तऽ कतय जाय ल दियै रौदमे रौदमे नहि जायल दै छियै घरेमे अपना
नहि ठीक करै छियै बहुत की कर एमहरे साल बड्ड गर्मी भ गेले
बड गरमी छै एखनिए बुझियौ ने एक महीना ई आबयवला महीनामे तऽ आओर गर्मी बढ़ि जेतै
बड गर्मी छले
तऽ बहुत गर्मी छै त लाइन आर कटि जाइ छै कहयवला नहि एतेक कूप भए जाइ छै तब आओर गरमी लागै छै यहाँ आरके बारिश नहि भेल रहए राति खुना काल्हि खुना कहलहुं अहा आर के बारिश नहि भेल रहे
हँ हमरो दिशन बारिश भेल रहे पूरान इ ट
हँ हँ
उ कुमी कामे छों आइ सँ लाइट कटले क ट
द मना ह हँ उएह ने कहलहुँ बड्ड गर्मी छै आ ई बारिश जे बीच बीच भए जे ने बहि कहियो काल तऽ तब तनिटा राहत भए जाइ छै हँ नै त हमरा आर के तऽ इन्वोर्टरो आर नहि छै त तै ले बहुत दिक्कत छै
हमे तऽ मोमबत्ती गेले रहिै
हँ उएह खातिर बहिन दिक्कत छै बहुत दिक्कत छै अरे सबके बसके बात नहि ने छै समान सबकुछ
ओहि बात छै
हँ ओ सब बस के बात
ग मोबत्ती ज ल के सब गाँव त करैे
अनस ने बहिन आगा बढ़बै जितना ब जितना यहाँके आमदनी है उएह अनुसार ने कि उहै हँ ह तऽ ओएह दुआरे चलू ओएहमे से बचा खोचा कऽ रखू किछु टाका पैसा आ चलू बोलबम हँ हँ मरद सबके की छै मरद सबके की छै बहिन उठल अपना दोस्त महीन मे चलि जाइ छै आ अपना आर के तऽ बाल बच्चा के लए के जेबै तऽ ओहि ल तनीटा समस्या छै बाल बच्चा के लए के जेबै छै लोकके एगो नीक वस्त्र लिअ पड़े छै नया तऽ ए दुआारा चलू के
चलब न बच्चो सब घूम ले के गरमी छु्टी मे कही नहि गेले है न
हँ की कहलियै बहिन
पहिले कही गेलने ने ने छै बच्चा सब ग
नहि कतहु क कतहु ने गेलै गामो आर कहाँ गेलियै बहिन अभरी कतहु ने गेलियै अभी सु सोचे छीियै कोनो मंदिर ये बढ़िया चलो अगल बगल के मंदिर यते चलिये जाय छियै ने कहियो काल चलिये जाय छिये ओते कहियो ने गेलिय उएह लोकके आधा उमर लोक के निकलि गेलै बहीन अखन तक नहि गेलियए इहो लोगो लग बाजे मे बहीन लाज लागै छै
आँ
कहैय जैत कहलक लोग देख ई सबे उमर पार भए गेल लेनाय सब नहि जाइ चल ह तै द्वारे
तय कहलु अच्छा चालु ने चलऽ पलान करे छियै अहाँ ओ पलान करू बच्चा सब लेब अच्छा रहतै नीक रहतै दुनू दुनू बच्चा
ह अहा लीय बच्चो आओर खुश भ बहिन आ मेन छै कि देखियौ भगवान क थी में तनिका बालो बच्चा के लए क घूमना चाही नहि तऽ भगवान आर के से बुझे छै कहाँ आब नर के देे ई सब एकर दिन कहियो ने बाबू रे एकर दिन नहा एक लोटा जल दे दे भगवान के मजाल छै
अइ बल
ह हमर छोटका तनिटा सुनै छै बहिन बरकात साफे ने सुनै छै
नहि हमरा बड़की तऽ करले छै सभटा
हँ हँ छोटका यहाँके छोट यए ने छोट छै या तऽ
हँ ब हँ बच्चा छै ने बहिन ओ
ने ओकरासँ पढ़ाइए होइत आ न ही खाने पीन होइत न ही पूजा पाठ अपन अपन से तऽ किछु करबेके नहि सिखै
नहि आ ओक आब ओकरा बैसैयो पढै पढ़ै लिखै लए बैसते ने केना हेतै नहि बैसत ने पढ़य लए फेर बर दिक्कत करत ह जहिय जाइ छियै इसकुल छोड़ तऽ इया खूब कानइ य
खूब कानय छै
एएह बुझियौ केना पढ़तै कहियो बिन पढ़ल कोनो छै आइ काल्हि के लोकके गुजारा कहियौ अच्छा बहिनी अहाँ कार्य एप मे जुड़लियै नै की ने
हँ बहिन जुरलियै हैन की कहब बहन ओहि छोटके नुनू मोबाइल लेले छै ताहि खातिर से तैयो हम नहि दै छियै मोबाइल
टाइम निकालि के मोबाइल बाबू के सुताइेके टाइम निकालि के बहीन त गप सप करै के चीज छै जेना ह हम अखनी गपशप कए रहल छी ने ओहिना गपशप करय के छै बहिन एहिमे कोनो एहन हाहा बेरबाह नहि छै कोनो यहा कोइ कुछो यहाँ अपना घर मेथि अपना घर मे रहू आ सखी बहिन सबसँ गप करू गपो भए गेलै आ दूगो पैसा आमदनियो भए गेलै आब
नहि नहि सरे ईमे की छै कि अपना कब कोनो टाइम फिक्स नहि छथिन कभी अपना कभियो फोन कर लेब सब काम
हँ हँ हँ अप नार कामो भए गेलै बहीन आ अपना अथियो गपो भए गेलै अपना आरके दूगो पैसोे रोजी रोजगार दूगो पैसो के भए गेलै बड नीक काज छै भगवान तें कहलहु सब दिन रहतीै त अपना आर के बड नीक रहत केन बहिन ह ह अपना आरके ह अपना आरके एहिनी बहिन जुड़ल रहब सब दिन हू सेबैके लैके आ कार काजोज करै के बहुत हाड कोनो ने एकदम सरल सरल काज छै कोनो एहन ने अ गप सप करू घरेलू गपशप करू जेना यहा हम गप क रहल छीियै ओहिना दूगो पैसो कमा ले
ह्म्म ठीक छै बहीन तब करब फोन बादमे
बड बर्डे न काज छै नहि छै बहिन ठीके छै आओर सब ठीके ने बहिन ठीके छै राखू तऽ करब फेरो कहियौ ठीक छै बहिन राखु